हाल चाल की हाल चाल सखी
सब हाल चाल नीक छै बौआ अपन अहाँ कहू
हँ हमे भी नीक छियै बड् दिन भऽ गेल अहाँ सङ्गे बात करल तऽ सोचले छियै की एखन बसल छी तऽ तनिका अहाँ से बात कर लेब
आ नहि नहि नीके केलहु देखियौ जब समय भेटे तब आ अपन हित नात कुटुमब के याद कर लेबाक के चाही नहि तऽ देखियौ आइ काल्हि कत मौका भेटै छै सभ तो अपने काजमे रहै छै व्यस्त हँ
तऽ अहाँके बात नीक छै
हँ
हमरा अर के न मन बड़ा थकल थकल लगै छै सखी जेना घर मे शादी बियाह छै लेकिन लगै छै छै जैसे देहमे जाने न बुझाइ छै
किया सखी एहन किया
केनालगइ थइराइड वायराइड बढ़ल छैय न कि का की होवे छै बुझाए नैय छै मन एकदम सुस्त लगै छै जेना अभिये न नीनीन्द तऽ हमरा अरके लगै छै कि जेना राती तऽ सु नचले छिये साढ़े एगारह पौने बारह में तऽ उठे में साढ़े सात बजे तऽ उठले छियै त जेना आओर दिन तऽ साते छये बजे हँ छवे बजे उठ जाइ छियै आ अब की तऽ साढ़े सात आज के उठले छियै
नैय कभी कभी होबे छै सखी जानै छियै कि देखियौ मनो थाकल रहै छै या मन के नहि होबे छै न तखनो तनि मन थाकल थाकल जेका लगे छै बुझलौ या किछ मनके नहि पूरा होइ छै हँ किछ मनके पूरा नहि होइल अहाँके तऽ आदमी की कहत कि हमर मन के पूरा नहि भेल छै तऽ आदमी कहै छै हमरा थाकल लगे छै कमजोरी लागै छै लेकिन हँ हँ नहि तऽ देखियौ शादी वियाह के घर मे केनो आदमी के मन खराब लागै छै आंय चारटा आदमी मिले छै गप करे छै अच्छा खराब सब रंग के गप होवै तऽ ओकरामे तऽ नीक लगबै करै छै लेकिन की करबै कभी कभी होबै छै किया कोनो एहन बात कि मनमे छै
ओना उ तऽ अहाँ से हमसभ बात कहै छियै जेना अभी तो वैसन हमरा मन मे कोनो बात नहि छै बस लगै छै कि पूरा देह सुस्त पड़ल छै आ खाली एसने पटायल रहै छियै जेना जना आब के नश्ता कले छीयै जेना की भूख लगल तो ओका जनी गोड़ हाथ वही थरथरा रहल छै ते जल्दी पल्दी नहा धो तऽ बीफे छलै तऽ साबुन सर्फ तऽ लगाबे के नहि छै तऽ जेना एना पानि उझला के आ अपना सिन्दूर टीका कऽ के आ नाश्ता पानी कऽ लेली बर्तन बासन सब धो धा के के रख देली तनिका जाय के छै बजारो हाट जाय के छै आजके तऽ मालिक एथिन का जल्दिए तऽ बोललथिन कि त अहाँ तैयार उयार होके रहब त हमे अहा के बजार ले चलब अब हमरा आर के इच्छा न होवै जेना उठके कपड़ा लता बदल चाहे कपार झाड़ झूड़के बैठब से
ह ह नहि नहि की करबै सखी हमरो जाय के छै मारकेट हमर तऽ एकटा छथिन भैया तऽ हम दुकाने वाला छथिन खा छै हम गप्प कऽ लेलौ की भैया अहा के हम लग मे एयब हमरा तीन चार टा साड़ी के जरूरत छै तनिक हमर बहिन के घर में हुनकर सास जे छलथिन ओ खतम भए गेलखिन बुझ लौ तऽ आजकल के तऽ नियम छै ने कि जे आबे छै मायके से कपड़ा लत्ता आबे छै से पहिरे छै सब आइ काल्हि तऽ जानबे करै छी कि एक लेबे के एककटा नया नियम रहै छै हँ त वो वहि तीन टा ओ अं दियादनी छथिन
अच्छा
हँ तऽ वही एं पिछलो का बाद जे ससुर खत्म भेल रहथिन तऽ ओकरामे तीनो गोतनी के ठामसं हमर बहिन लेल आयल छलै साड़ी कपड़ा सब आ नहि आयल से लेकिन हम नहि गेल छलौं हमर बहिन कहलखिन न कि नहि अ तू त बहीन छीह न मेन छै कि हमर मम्मी पापा तऽ छथिन नहि आ हम दुनू बहिन अपन एक दोसराके नैहरके पुराबे छियै
अच्छा अच्छा ई तो बड नीक बात छै
हँ ओ हमर नैहर बनल छथिन हम हुनकर नैहर बनै छयै भइ देखिय एकरा मे पैघ आ छोट नहि देखल जाइ छै एकरा मे देखल जाय छै कि भाई जे हमर करत ओकरा हम केना छोड़ दिय
केना छोड़ दिय सही बात छै
तो वही सोचै छियै कि निकलै छै कनि मार्केट हमरो तऽ हम हुनका से बात केलहुँ तऽ कहलखिन कि नहि दू बजे हमरा ले अं लगमे नया माल उतरे वाला छै साड़ीेके तऽ कहलखिन कि अहाँ दू बजे के बाद आओ त हम कहलिए कि देखियौ भैया तब त हम दु बजे हम अहां स कहि देव कि हम दु दुपहरमे आयब आ कि राति मे आयब आ रातिमे अहाँ कितना बजे बढ़बै छियै दुकान तऽ कहलखिन कि साढ़े आठ नौ बजियए जाइ छै तऽ हमले ठीक छै हम अहाँ कि जे कह देव कि हमरा कितना आ कितना बजे आबे छै अगर दुपहर मे आयब तऽ हम अहाँके दुपहरमे कॉल करि देब आ नहि तऽ हम अहाँके साँझमे कॉल करिके बता देब से कुर्तो पैजामा लेबेके छै तऽ एकेठामसं सभ चीज भेट जायत आ तनि देखियौ आब छै जान पहचान छै ने तऽ भए सकै छै कि कनि कमी बेसी मे भी भए जायत हँ हं भए जायत सब हमर मालिक कहै छथिन कि देखियौ उधार रख नहि हमर मालिक के कहना छै ने सखी कि उधारो रखबै तऽ अहीं पर ने भारी पड़त हो सकै छै कि एहि बेर किछु कम छै भार अगला महिना आओर कोनो भार बढ़ि जायत
हँ ई तऽ हँ ई तऽ बात छै सखी त कहुं अं कहिके बात छै जेना हं हमरा आओरके बिन उधार बांकी वाला बड बड़का माथा दर्द हो जाइ छै हमे भी कोशिश करै छियै कि उधार बाकी ना हो न राशन दुक
कनिटा कम पैसा के ले लिअ कनि कम पैसा के ले लियौ लेकिन न उधार वला के सही बात कि गप्प नीक नहि होइ छै
ओ अलगे एगो माथाके दर्द हो जाइ छै सख्खी
हँ नहि तऽ से से कहलियै ने कि हमरो जायके छै
हुं
हँ तऽ देखे छियै अं हमर तऽ अभी नहि छै आइ एकटा सोनारो घर जाय के छै बौआ सब लेल रुद रुद्राक्ष बनबैले छियै ओहो लेबेके छै हँ ओहो लेबेके छै से सोचै चियै कि घरमे पूजो छै बहिन लग से जाकऽ आ फेर ससुरार जेबै
अच्छा ओ नहि ओने जायके छै कि एने फिर घर आके फिर जायबहाँ
नहि नहि सठी एके ठाम से हँ रास्ते मे छै कनिक अन्दर घुसके बहिनक के ससुरार तो ओतय जाकऽ आ फिर एक घण्टा रुक कऽ आ तखन हम हँ हँ हँ फिर अपन ससुरार स हमस निकल जाइब देखियौ अपन गाड़ी रहै छै यही सब सुविधा छै
हँ कि एके पन्थ दुइयो काज निपट जाइ छै
कि जतय जाय के मन छै ओ उम्हर घुमा लिअ आ नहि तऽ जे रहै के छै बस उसके ऊपर रहबै अहाँ बस मे या
बड़ दिक्कत हो जाइ छै सखी ने अहाँ अपना आरके न्योतो पिहानी हो जाय आ अपन घरो चल जायब
तऽ सही से सोचलियै सखी कि इम्हर से इम्हर चलि जेबै तऽ वही सोचै छलहुँ कि केहन देबै नहि देबै आब जाइ छियै देखियौ आब केितना पड़ैत छै दस हजार पन्द्रह हजार टका ओ उमरो खतम हेतै कियाकि देखियौ पगड़ियो बन्हाई तो देबे के पड़े छै ने
हँ केना ने तऽ पाँच हजार सात हजार पगड़िये बन्धा मे
हँ पाँच हजार कम से कम तऽ देबैए पड़त हँ ओकरा से कम की अहाँ गिनबै
हँ हँ
अच्छा तऽ वही देखियौ सखी आब त की कहल जाय सब तरफ अभी खर्चे खर्चे बढ़ल अछि छै अभी घरो जाय मे छै पूजा पाठ तऽ ओकरो में खर्चा लागत आ देखियो इम्हरो खर्चा लागत आ अपन जे रहे छै महिना के खर्चा से तऽ नहिए मानै छै
ओ तऽ करबाइए के पड़त अहाँके
तऽ हमरा रोक के घर मे बापरे मार्च से ले के जे शुरुआत भेल छै ने त खर्चा नहि खतम भेल छै केना के केनो कभी मोसीर बेटी के बियाह होवै छै तऽ केनो ननद के बिआ होवै छै तऽ केनो कोइ कुटुम्ब जना जाय छै घरे तो केना हॉस्पिटल के खर्चा बढ़ जाय छै तऽ स्कुल के एडमिशन उडमिशन सब एहिह सब मेहन मन मे न हो जाइ छै
हँ देखियौ लगनो पाति आ की करबै देखियौ लगनो पाती रहे छै ई ई मरे बैसाखे के बाद चैत मे तऽ कुछो नहि छै हँ उमर फागुन मे रहल आ फिर इधर चैत बैसाख मे रहे छै आ फिर देखियौ जेठ हरहि मे जे चले छै जे चलबे करे छै अभी लग्ने छै अभी लग के दिन छै त देखियौ केकरो ने केकरो तऽ लागले रहे छै अभी नहि अगर परिवार मे नहि हैत ते अहाँ के संगी साथि मे हैत अ संगि साथि मे नै हैत त कोनो पहचान पड़ोस सब मे रह हब तऽ ई तऽ छैहे लगले रहे छै आ देखियो सखी जे नहि कोई बोलवे छै ने त ओकरो में बड खराब लागे
हँ ई तऽ हहान कहै छियै जेना कोनो कहू से न्योता नै आबे छै ऐ कि कहम सखी अहाँ के ज हमर हमरा आर के घर मे अगर एक महीना कोई कुटुम्ब न आयल तऽ हमरा छोट जे बेटी छथिन नाह सी होबे लगे छथिन आ मम्मी हमरा आर घर मे कोई न आबे छै हमरा आर के कोनो प्यार नहि करै छै
आ बुझियो आ बच्चा सबके की समझैया कि तोर प्यार लेल हमरा भार पड़ै छै
खूब तो आँसू से लोरे पुआरे हो के रोवे छै हमरा आर घरमे कोइ ना आबै छै अब भकवानो बेटी के सुन लेवे छै जानै छीयै अहा के एक एक दिन रोवे छै ना ओकर दोसर ने तेसर दिन कोनो ना कोनो आ जाइ छै
आ ओ बदमाश के मारल करियौ बुझलो हाँ एहन एहन भगवानके प्रार्थना करै छै तऽ किछ अच्छा लागि प्रार्थना करै एहन प्रार्थना करै छै कि आदमी के माथा पिरा जाइ छै
अ जेना कोनो आबै छै घर तऽ अ कपड़ा लत्ता दियए के ने पड़ै छै
आ नहियो कपड़ा लत्ता दियौ बहिन मान लियौ कि सबके कपा लत्ता नहियो दै छियै तऽ कम से कम खाय छै पियन छै आब देखियौ जे नॉनवेज खाइ छै ओकरा लागी हजार पाँच सौ टका लगाउ आ फिर हाँ फिर आयल छै तो कतउ घुमा दिह फिरा दिह मतलब देखियौ कतनो करते करते एक आदमी पीछे अहाँके चार पाँच हजार टका हम तऽ आराम से खर्च
हाँ ई ई महीना सब एतना जे खर्च बचा वाला होबे छै ने केना बुझेबे नहि करे छै कि केना करब आ केना न करब से
हाँ हाँ कोन खर्चा के रोके के छै या कोन खर्चा करे के छै जाने छियै बहिन ओहने हम बेटी के जे हार्मोनियम के क्लास देलयलो से जानै छै पंन्द्रह सौ रुपैआ मे महीना मे चारे दिन सिखबै छलै आ अभी जे घर दुवार जे बनबेलियए से के देखियौ खर्चा तऽ बढ़ले छै ओकरामे तऽ कतहु नहि काट सकै छी आहाँ ठीक छै आ आइ से नहि छौ साल से लागल छियै हमसब घर बनाबय मे त कभी कत पीलर उ उठलक फिर पिलर से डिम तक आ ए इ फिर एकबेर पूरा ढलाई भेल फिर आब देखियौ ढलाई तक के काज छले की धीरे धीरे चललै लेकिन अब जे काज छै से एकदम धरा धड़ धरा धड़ पेंट छै पुटटी छै प्लास्टर छै तऽ की करै छै न से टाइल्स मारबल लगबाबे के छै त सिंक लगबाबू तऽ नल लगबाबू त ई करू त ओ करू मतलब क धाय धाय धाय धाय एक साल मे सखी एहन फसल छी हमसब कि आबे नहि छै पैसा कि ओकर पहिले हमसबके पैसा दस जगह के ठाम बाकी रहै छै कि अहाँ ओकरा भेज दियअ
हँ बहिनी ई तऽ होबे के होबे ही छै जेना हमहुँ अभी घर मे हाथ लगेेले छीयै ने तो अहा के दुख समझे छीयै कि केना पैसा हाथ से झड़ इ छै तऽ बुझाई छै कि केना की करब ना करब न बेटी के बर्थडे ढंग से मनैले छियै ई बारी आना कोनो आओर दोसर काज क ले छीयै कि चलू एक बार घर बन